तो।
जी।
की हाल समाचार सत्यम।
ठीक है भैया कहियौ अपन हाल समाचार केहन है।
हमरो सब ठीक छै।
ओ आर सब घरी परिवार सब बढ़िया है नऽ।
सब बढ़िआं है सब बढ़िआं है।
ठीक ठीक।
कऽ रहल छियै अभी।
अभी तऽ इहे पढ़ाई लिखाई कऽ रहल छी तैयारी कऽ रहल छी।
पढ़ाई लिखाइमे की सब।
इहे ऑनलाइन क्लास करै छी।
ऑनलाइन क्लास करै छियै। ओऽ। तऽ ऑनलाइनमे कीसब । ऑनलाइनमे की सब करै छियै।
ऑनलाइन मे इहे अग्निवीरके पढ़ाई करै छी। देखै छियै आब तऽ ऑलेलाइनके जुग आबि गेलै है। आब देखै छियै सब जगह ऑललाइनमे। होइ छै पढ़ाई बड़ा सुन्दर सुविधा भऽ गेलनि हेँ।
हँ सुविधा भऽ गेलनि हेँ जहियासे को। करोना आबि गेलै नै तहियासे सुविधा तऽ भऽ गेलैनि हेँ।
तऽ तऽ पहिले कहाँ कोई जनै छ। छलै ऑनलाइन क्लासके बारेमे आब सब जान लगलन हेँ।
हँ हँ पहिले आदमी जागरूक नहि न रहथिन ऑनलाइनके बारेमे।
तऽ- तऽ- तऽ। करोना भेलै आदमी घरमे रहलै तऽ। सब पढ़ाई के इच्छुक रहथिन तऽ ऑललाइन क्लास भेलनि। सब केलखिन तऽ आब बढ़ावा मिल गेलन हेँ।
हँ। ऑनलाइनमे छै जे टीचरोसभके तनि जे आदमी सब। नइ नइ रहै सुविधा ऑनलाइनमे अपन घरमे बैठल बैठल उ आदमी सब। टीचर पढ़ब लगलखिन।
हँ जी जी जी आब से तऽ बहुत सुविधा। भेलनहेँ देखियौन पहिले आदमी जाइ छलखिन बजार। समय व्यर्थ होइ छलनि। आब होइ छनि की जे, घरोे काम कऽ लेला घरमे पढ़ि लेला। बहुत ही सुन्दर सु सुविधा भऽ गेलनि हैं।
हँ उ में टाइम के बचत होइ छै।
जी
बहुत छै बात।
जी-जी ई तऽ इहै ऑनलाइन आब इम्हर से चालू भेलनि, नहि तऽ पहिले तऽ दिक्कते रहनि इएह दू हजार
पहिले तऽ ऑफलाइन रहै जे देखियौ। पै ऑफलाइन मे रहै जे, गरीबक बच्चा नहि जाइत रहथिन पढ़ऽ लिखऽ लेल।
जी-जी-जी
जिनका कनि दिक्कत होइत रहनि।
हँ-हँ जे परिवार से मजबूर रहथिन। हँ
रीब घरके बच्चा सब कहाँ जेथिन रैं ऑफलाइनमे रहऽ खाना खर्चा लगिये जाइत हेतै ने।
जी-जी-जी।
इहै ले जहिया से ऑनलाइन एलै तहिया से बहुत सुविधा भऽ गेलए।
हँ-हँ बहुत सुन्दर ल बहुत सुंदर लग रैहै हमरो, देखै छी आब सबे घरे-घरे अपन घरमे बैस कऽ अपन पढ़ि लेला, बहुत ही सुन्दर सुविधा भऽ गेलनि हैं।
हँ।
हँ नहि तऽ पहिले कहाँ पहिले दिक्कत रहै बहुत। बहुत। सही कहलियै अहाँ जे गरीब परिवारके कहाँ सँ कऽ पयैते रैं, सही बात छै। पहिले बड़ा दिक्कत रहै आब की छै जे सुन्दर सु सुन्दर टीचर अहाँके मिल जायत सस्ता-सस्तामे। ऑनलाइन क्लासमे कऽ लिअ अहाँ। अहाँ आइ एस के पढ़ाई कऽ सकै छी, नीट के पढ़ाई कऽ सकै छियै। अहाँ आर्मी के पढ़ाई कऽ सकैत छियै, मतलब सब रंगके अहाँ अपन पढ़ाई कऽ सकै छियै, टूवेल्थ एलेव वेन्थ, टेन्थ। सब रंगके अहाँ पढ़ाई कऽ सकै छियै, तऽ बहुत ही सुन्दर। सुविधा भेलन नीक लगै है हमरा। सबके गामकमे ई सुविधा। घरे-घरे सबके आ पूरा सबके घरे-घरे। पहुँच गेलनि हैं, नीक लगैत हैंत।
आ
हँ-हँ
नीक लागै हय के छै जे देखियो जे बच्चा के गरीब घर स रहथिन उहो बच् च्चाके उ सुविधा मिल रहल छै तऽ, ई से बढ़ियाँ बात की याए।
जी हँ-हँ सही बात कहलियै।
ऑनलाइन-ऑनलाइन रहऽ से इहै ने सुविधा मिलैया जे बच्चा सब अपन पढ़ लिख कऽ जिनका जे करऽ के या अपन ऑनलाइन पढ़थिन। सबकिछ मिलै छै, ऑनलाइन पर अभीके।
हँ-हँ-सब-सब-सब लाइन सब। कुछ मिल जाइत छै, इहै ने बड़का सुविधा भऽ गेलनि हैं।
हँ।
हँ, ई बहुत ही सुन्दर! आ बड़का सुविधा भऽ गेलनि हैं। जे बच्चा माइन लिय जे, आई ए एस के पढ़ाई करऽ लै दिल्ली जै पड़ै छलै। नीटके पढ़ाई करऽ लै कोटा जै पड़ै छलै, से आदमी आब घर पर बैसल कऽ लै छथिन, पहिला बात अहाँ अपन घर दुआरिमे रहबै, अहाँ अपन पप्पा मम्मी के रहबै संघमे। तऽ बहुत ही सुन्दर भेलन। आ पहिले अहाँ दूर जइयौ, रहियौ दूरमे।
खाना- पीना, खाना-पीना पर, तनी सेहतोपर, अब पड़ जाइत रहै, सेहत खराब भऽ जाइत रहै, आदमी कोन खाना खाय छै, नै केहन खाना खाय छै, नै खाय छैय। सब रंगके ने बात रहऽ, पड़ देखऽ पड़ै छै। ऑफलाइनमे सँ देखियौ अहाँ। ऑफलाइन जेबै ओतऽ, अहाँके ओतऽ कऽ केहन सुविधा मिलत। ओ सुविधाके अनुसार, अहाँके ओतऽ रहऽ पड़त।
जी-जी।
जीवन जिय पड़त।
जी! जी!
देखै छियै ने, आ ऑ ऑनलाइन मे की छै जे, अहाँ घर बैठल -बैठल सब काम के साथ -साथ अपन बढ़ियां खाना पीना खाउ, घर पर रहू, सब पढ़ाई -लिखाई सब कर सकै छियै, ऑनलाइन मे।
जी- जी।
पहिले देखियौ ऑनलाइन छै जे, पहिले टीचरोके ओते नहि ने सब जनैत रहथिन। जहिआासँ ऑनलाइन लैए तहियासँ सभ टीचर के आदमी सब जाने लगलखिन हे जे, टीचर सब कोन टीचर सभ बढ़िआँ छथिन।
जी- जी।
की पढ़बै छथिन।
जी!
ऑफलाइनमे ई चीज नहि ने मिलैत रहै। ऑफलाइन, ऑफलाइनमे जहाँ बच्च बच्चासभ जाइत रहथिन, जहन लिखबैत रहथिन ओतहि पढ़िकऽ ओतेक बैठ पढ़य पड़ैत रहै।
जी- जी!
आ ऑनलाइन, ऑनलाइन मे छै जे आदमी
पहि पहिले जे होइ छलै जे, पहिले होइ छलै कि, जे अहाँ जइयौ। ओतय आब जहाँ आदमी जाइत छलखिन, आब एक्के जगह अहाँ जा कऽ ओ तऽ, पढ़ियौ, आब हजारो के हजारो विद्यार्थी छल, आब केना हेतनि, ओहिमे आब सभ बहुत आदमी नहि पढ़ि पबै छलखिन। एहिमे छै कि जे, अहाँ अपन घरपर बैसल अहाँ के लगै है कि जे, लागत कि जे, अहाँ अहाँके खाली मास्टर पढ़ा रहल है। तऽ नीक लगैत छै, पढ़हो मे मोन लाग हँ पढ़हो हँ पढ़हो मे नीक लागल।
हँ आ देखियौ हजार दू हजार मे। जाय छै बच्चा पड़ऽ तऽ ओतऽ जे केकरो अगर कोनो। नै समझ मे एल कोनो। कोस्चन सब ई सवाल सब नै समझमे एल तऽ ओ बच्चा सब। बू बच्चा सब तनी भीड़ भड़ाका लऽ कऽ नै पूछ पबैत रहियै।
हूँ, हँ, हँ, हँ नै पूछ पाबै छै ने आब सबके मास्। टर आब हजार दू हजार विद्यार्थी छन ओतऽ। तऽ सबके जे मास्टरजी। पू सबके सवाले बताबऽ लगथिन तऽ नै भऽ पेतन नऽ। तऽ ओय मे बड़ा दिक्कत रहत। हँ आ एयमे छन जे दिक्कत नै छन।
आ ऑनलाइन मे छै जे आहाँके कोनो सवाल नै एल समझमे। आहाँ ओतऽ रो वीडियोके रोइक कऽ देख लिअ। दू बेर तीन बेर। चैर बेर आहाँके बे जेय जेतेए इच्छा हे ओते बेर आहाँ देख। देख सकै छी कोनो दिक्कत हेएत तऽ कमेन्टो कऽ सकै छी। जे हमरा ई दिक्कत भेल ई दिक्कत भेल।
हँ, हँ।
ओनामे ई सुविधा अप। लाइन मे नै रही।
नै ऑफलाइन मे जे ई सुविधा कहै छियै ई सुविधा नै रहैय। आ देखियौ करोना जे रहै करोना एलै तऽ। दिक्कत तऽ बहुत के भेलै दिक्कत तऽ सबके भेलन लेकिन एगो। सुविधो भेलन जे ऑनलाइन। क्लास ओहिसे बढ़ावा मिल गेलन।
हँ।
हँ।
तभिये ने सब- टीचर सबके मास्टर सबके लोक जनलखिन।
जी, जी।
गाँव, गाँव पहले जे आदमी जाइत रहथिन बाहर पढ़ऽ उएहे ने - टीचर सबके जनैत रहथिन जे ई टीचर एहन छै ई पढ़बै छथिन। एँ ऑनलाइन एला के बाद। तेै ने सब बच्चा सब जागरूक भेलखिन जे ई टीचर बढ़िया छथिन हिनका से पढ़ल। जाय ई टीचर बढ़िया छथिन ई लाइन मे हिनका से पढ़ल जाय।
जी, जी
तऽ जे आ देखियौ जे बच्चा जे लाइन मे तैयारी करैत रहै छै उ। ऑनलाइनमे उ टीचर मिल जाय छै। कम सुविधा कम, कम, कम सुविधा मे- मिल जाय छै पहिले -पहिले ऑफलाइन रहै जे- आदमी ओतऽ गेला के बादो पैसा उैसा। रुपैया खर्चा केला के बादो नै सीख पबैत रहेै।
नैय हँ ओहन नैय भऽ पबै छेलैन बड़ा दिक्कत। रहन ओय समय आब बहुत नीक सुविधा भऽ गेल छन। तऽ आब मतलब बहुत ही सवैव देखियौ पहिले रहनि कि जे बच्चा सब ओते न पढ़ पबैय छलखिन पैसाके कारण इ के कारण ऊ के कारण बहुत रंग के अथी रहै असुविधा रहनि। आब भऽ गेलनि हेँ कि जे हरेक बच्चा अपन पढ़ि लेल। अपन मोबाइलो देखैत पढ़ि लेलक त माइन लियऽ ऑनलाइन क्लास इहा ने बहुत नीक भऽ गेलनि। ह जे आदमी बैसल रहल काम काम कऽ लेला ई कऽ लेला ओ कऽ लेला। आ पढ़ियो लेला तऽ एहिमे नीक सुविधा छनि। आ ऑफलाइन मे रहन कि जे अहाँ जइया ओतऽ पढ़ि कऽ फेर एबैय तऽ अहाँके समय साफे नहि बचै छलै व्यर्थ भऽ जाइ छलै हम सही कहलियै आ आब छनि कि जे अहाँ घरो के काम क लेबैय सबकुछ क लेबैय। आ सबसे बड़ा बात भऽ गेलै कि जे अहाँ गार्जियनक के सामने मे रहबय।
हँ।
हँ ई बहुत ही नीक सुविधा छनि जे अहाँ गार्जियन के सु लऽग मे रहब अहा गार्जियन अहाँके देखत। तऽ गार्जियनो खुश रहै छथिन जे हमर बौआ घरे पर रहि कऽ ऑनलाइन क्लास करै छथिन। तऽ नीक लगै है हमर बौआ सामनेमे रहैय छथि आब आब बाप जे रहै छनि उ अपन बेटाके सामनेमे देखै छनि तऽ खुश रहै छन। बेटा बेटी जे छथिन खुश रहै छथिन अप अपन बाल बच्चा सामने में रहल सामने में पढ़ल ते नीक लगे छै ने आब बाल बच्चा हँ आ बाल बच्चा चइल गेल बाहर आ ब बाप माय एतऽ घर पर है टेंशन लागल है जे हमर बाप बच्चा खेलक की नहि खेलक कहाँ हैत पढ़ैत हैत की करैत हैत। आ घरपर रहल पढ़लक
हँ बाह देखियौ बाहर भीतर होइ छै जे केहन खाना खाइ छै। केहन रहन सहन सब कुछ देखऽ पड़े छै। छै ने कियकि तबियत जे खराब भए जाइ छै तऽ बाहर कुछ देखऽ बला नइ ने होइ छै। कहियो आदमी ब बाहर कतेऽ सिंगल बाहर त आदमी सिंगले ने रूम लऽ क रहैत छै।
जी जी जी जी बड़ा नहि दिक्कत भऽ जाइ छनि बड़ा। बड़ा दिक्कत भऽ जाइ छन।
बाहर त हँ हँ तऽ वैह घर पर आदमी देखियौ घर पर रहलासँ होइ छै जे आदमी ऑनलाइन करैत छथिन तऽ शरीर भी स्वस्थ रहल आ शरीर के साथ स्वस्थ रहल तऽ बढ़िआँ से प